ओ नमस्कार नमस्कार
आओर बतैय की कहै छै अहाँके
यहाँ के तऽ अभी सुत के यहाँ से बात करे छै
हँ
अहाँके कहै छी ने क्या करै छियै
अ हमहु सुत के अहाँ से बाते करे छीयै
हँ बारह नीक काम करै छियै रौदा बढ़ी पड़ै छै कि न
रौदा तऽ इतना ने पड़ै छै कि मतलब हालत खराब करऽ दे पसेना मतलब बहुत ही पसेनासँ पूरा देह गीला गीला हो जाइ छै
बड़ी रौदा पड़ै छै इतना रौदा कहियो पड़बे ने कऽ ले छीयै एक साल जेतना पड़ै छी अहाँके बताबै छी ने ए सी फ्रिज हइ अहाँके घर में
हँ सब छी हमहाँर घरमे ए सी फ्रिज सब छी
बड़ा नीक ची भऽ लागल इहा तऽ खाली एगो बेना लेबे छि आ डोलाबय छै दिन भर
हँ
आर बताबै छीयै ने हँ यह तऽ बड़ी तक क्लीप होइ छी इतना तकलीफ जेवन कोनो सहबो नय करय छी लेकिन क्या करे छी अब जाइ छी एगो पंखा कीन के लाबे छी तै पैसा उैसा आ जाइ छी तऽ
हं ठीक छै खरीद ले छ इतना एना गर्मी पड़ै छै कि मतलब हालत खराब कर दै छै की कही अहाँ से हम हूँ
एक बेर पंखा लागे छी आ पान छओ दस पन्द्र साल हइस चलि जाइ छय
बारह पन्द्रह सए लगाब मे का‌ जाइ छी ने
हूँ बारह पन्द्रह सए तऽ बहुत कुछ कम छै ओ खरीद लै छी गर्मी पड़ै छै तऽ
बड़ा गर्मी पड़ै छै कहै छी ने कहीं घूमे मे जाइ छी कि नहि जाइ छी
हँ जाइ छी
चलै छी न वाटर पार्क जाइ छी मोतिहारी मे वाटर पार्क केतना कतना छियै बताबै छै तऽ मने सबसे बढ़ियां बढ़िया वाटर पार्क
तीन सौ मे हँ बढ़िएँ छियै ने मोतिहारी मे ना छियै वहाँसँ कुछ किलोमीटर आगे छियै रक्सॉल बाला रोड मे जाइ छै उधरे
केहो छीए माने ओतना दूर के दस से पन्द्रह किलोमीटर मे छियै ने
हँ ओतने के
तऽ बढ़आ पार्क छियै ने
हँ बहुत बढ़िआं पार्क छियै हम ना हम देखै छियै ने मोबाइल पर बढ़िएँ छियै
चलै छै न कभी नाह क आबै छी बड़ी गर्मी लागै छै इतना गर्मी रौदा इतना पड़ै छैै ने लागै छी मार देतै आदमी के जाने
हूँ
आहाँ रोदा पड़ै य
हँ बहुत रौदा पड़ै छै बहुत ज्यादा
बाप रे बाप इतना रौद काहे पड़ै छियै पता ही न चलै छै ई लागे छै ग्रह मे कुछो छेद उद हो गेले छै ओहिस ई सब आबै छीय ने
हम त कहै छै बहुत पॉल्यूशन फैलाबैय छिये लोग पेड़ पौधा कटै छैै त कहाँ से ठण्डी मिलै छै ए
अच्छ ई सब छोड़े छै हम नी ते गांव से छीय लेकिन दिल्ली के नाम सुन ले छियै दिल्ली मे क हाल होइ छियै
ह वहाँ तऽ साफे मतलब लोक कलपै छियै गर्मीके बारे इधर उधर
हरेक लोक के घर के अंदर ए सी लागे छै केतनो गरीब से गरीबी तऽ हम जानै छीय काहेकि एगो वीडियो देखले छियै घर छ टाटी मरेइ मने ओकरा ऊपर ए सी के मने ने रह फिल्टर छियै सब के छत पर लागल छियै त ई कोन लेवल के गरीबी छियै
अहाँ के कुछो जानते न छी मुम्बई के रहे छीए न एगो टीना के घर में छीये ए सी लग ले छीय ओ घर में खाय पी लगाय एगो रूम छै ओहि मे ए सी लगा लेन छी इतना ने
बताबै छी ऐसन हाल य हमीनी के त घर छियै तब ए सी न लागे छीये का किस्मत छ हमने ओ लोक के क किस्मत छै जाय छी जा जाय दै छी जेना किस्मत मे जैसन लिखल रहै छै ओैसन होइ छै कि ने
हूँ
हँ ई त बात छियै ओर कहै छै ने खाना उना
हेल्लो
खाना उना खा लैले छिए
सुनै छिय हँ खा लेल छी अहाँ अहाँके खा लेल छिए
ह इहाँ के भी खा लेलेे छी अहाँके बताबै छी ने की की खा ले छि
हम खेलियै छी चावल दालि खेलियैए सब्जी खेलियैए अचार खेलिएयैया पापड़ तिलौरी खेलियै य यही सब खेलियै
बङा नीक नीक चीज खयले छीय अहाँके त
हूँ
कभी हमलोग यहाँ त खएनी पापड़ खएनी तिलौड़ी खएनि य चावल डाल भात घनि अके भानता के सब्जी खैएनी य लौका के सब्जी खैएनी य कोहरा के सब्जी खैएनी य आ अथी चौउमीन खइनि खएनी मैगी कथी कह छी मोमोज खनि एक बैर पास्ता बना खएनी अछि इडली खएनी अछि चिकन खयनी य मटन खयनी य आ ऊपर से खयनी मछली खोयनी अंडा खयनी सुगर खयनी पूरा फेर पूरा घर वालो के साथ खयने छी अहाँके बताबै छी ने क की की मने खाना उना बनावा दै छी आहाके
हँ आ जाइ छी
ह यहाँ के भी आ जाइ छीयै अहाँ के बताबै छीयै ने की की आबै छियै
सभचीज बना लै छिये चावल दाल सब्जी
बनाबै छै दाल भात बना लै अछि कोहरा के सब्जी बना लै छी लौका के सब्जी बना ले छी आ कथि कहै छी नै आलू के सब्जी बना ले छी सोबीन के सब्जी बना लेे छि कटहल के सब्जी बना लेबे छी आ आ कोभी अचार विचार सबके मरचा के सब्जी बना लेबे छी कई कदम के सब्जी खाइ छि
नहि कदम के सब्जी नहि खाई छी कदम खा छी बहुत
अहाँ के नेटवर्क कटे छियै हेलो हैलो अहाँके नेटवर्क कटैत छै सही सही करै छैय ना हेलो